हलो, हैलो, हा अचेती आवाज़?
हा हा आवाज़ आ रही, हा हा अचे ती न आवाज़ तहांखे अचे ती? जय झूलेलाल ॿियो ॿुधाओ, ठीक हो, बसि बसि बढ़िया तव्हां ॿुधाओ? घर में सभु ठीकु ठाक?
सभु ठीकु हिनि, ॿियो तव्हां ॿुधायो तव्हां छा कंदा आहियो?
मां हाउस वाइफ आहियां दीदी।
अच्छा मां बि हाउस वाइफ ही आहियां।
ओके, हाल साली वॾी ट्यूटी निभाऊ था पंहिंजी।
सभ वधीक जीया सही था चओ इहो त।
आई आए असांजे लाइ। ॿियो ॿुध हा, तां केड़े शहर मां दीदी? हा बस हाणे फ्री थी करे वे, उदयपुर खांआहियो! गुॾ- गुॾ, हाणे बस फ्री थियासु। सॼ मां इंदौर सिटी मां।
अच्छा इंदौर मां था ॻाल्हायो, हा।
जी, हा- हा
हलो ॾिसो हिन जे ज़रिए काथो- काथो जा माण्हू अची मिलिया आहियूं न।
बस पाण में हिक ॿिए सां जुड़ंदा ता -जुड़ंदा ता वञूं ऐं त ख़ुशी थी मिले हिन कि कोई माण्हू सां था ॻाल्हायूं पिया।
हा हा, सही ॻाल आ। बाक़ी त अॼुकल्ह इहो आ घर में कोई सिंधी ॿार वार ॻाल्हाइन ई नथा सिंधी।
परिस्थिती उहो ई आ।
बाक़ी मम्मी सां, पंहिंजे माइटनि सां सिंधी में ॻाल्हायूं था।
हा बस उहो ई आ बाक़ी त सब हिंदी में हल न ॿारन
सब ॿारन सां ईंदी थी हले, माइयुन सां सभिन सां। हा, बाक़ी इहो आहे कि वा अंञा असां उहा जनरेशन आहियूं जेके अॼु बि पंहिंजे माइट्रन सां सिंधी में ई था ॻाल्हाउं।
हा, राइट। पंहिंजी एप ठाही अथऊं न कि भ पो हिनसां जुड़ंदासीं।
न सुठो कमु कयो थऊं इहो त, सही ॻाल आ।
उहो ई न, ई पंहिंजी भाषा खे न घट में घट न उहो त मिले महत्व। हींअ त असां बि भुली वेंदासीं हिंदी ॻाल्हाए करे।
शरू कयो तंउं।
हा, चुकी छा धीरे धीर पोइ च हा ह ॿारनि खे हिंदी इंग्लिश थी अचे, माइयुनि सां हिंदी, सभिनीन सां हिंदी ॻाल्हायूं था। त पो धीरे धीरे छाहे सिंधी बि विसरिंदा वेंदासीं।
हा और न ॻाल्हाइणु खपे, असांजे हिते हाणे ॿारन जे लाए नंढे बिल्क नंढे ॿारनि जे लाइ सिंधी क्लासेिस हलाईंदा आहिन।
अ हा उ असांजे इंदौर में बि आहिन, सिंधी क्लासिस गुरमुखी सब सेखारींदा आहिन। उर्दू सिंधी की हलदी आ।
असांजे हिते बि सिंधी क्लासिस, हा बिल्कुलु। छुटियुनि में हलंदो आ, छुटियुनि में सही में ॿार बि फ्री हूंदा आहिन।
हा, ऐं पो उह घरु अची करे पुछंदा आहिन मम्मी हिन जो मतिलबु छा थ्यो ॿुधायो।
हा सही ॻाल आ, छोकी सॼो त न ईंदो अथन न।
हा कुछ कुछ वर्ड सम्झी ता वंञन, हा बाक़ी जेके डिफीकल्ट टैन उ ॻाल्हाइण में थोड़ो हुनखे प्रोब्लम अचे थी। त धीरे धीरे लहजो बि ठही वेंदो ॻाल्हाइण जो ईअं हा।
की असां पाण बि नथा ॻाल्हाए सघूं ॿारनि सां। सिंधी में आदत पएजी वेंदी आ न हिंदी जी
हा न पर इंसान खे हैबिट चेंज करणी पवंदी छोकी ॾिसो ॿिया कास्ट वारा माण्हू ॾिसो सभु पांजी पांजी भाषा पंहिंजे ॿारनि सां ॻाल्हाईंदा आहिनि त हुनजी छा आहे जेकी लैंग्वेज आहे न बिल कुल फराटेदार थी वई आ ऐं असांजा ॿार हिंदी में गाल्हाईंदा न त पो असांखे प्रोब्लेम थे ती अगिते हली करे पो न अ ॻाल्हाइन था त थोरो अटपटो थो लॻे की कहिड़ी भाषे में ता ॻाल्हायो पिया। त असां पांजे ॿारनि खे सिंधी सेख खारियूं ताकी हू बिल्कुलु कॉन्फिडेंटली ॻाल्हाए सघन।
हा, ॿियो तव्हां उदयपुर आया आहियो कॾहिं?
न दीदी मां उदयपुर त न आईयां। हाणे सोचियो अचण जे लाइ बसि हाणे वरी स्कूल चालू थी विया आहिनि वरी री जॾहिं मिले छुटी ॿारनि खे हा मुंजी निणान रहंदी आ न।
उदयपुर में?
हा हा,
अच्छा। हा, अच्छा पोइ बि कॾहिं न आया आयो?
मुंजो अचणु थियो ई न आहे कॾहिं हुन साइड बाक़ी मुंजा साहुरा ईंदा आहिनि की मुंहिंजो हसबैंड आ मुंजो ॾेर आ मुंजी ससु आहे हे सभु आया इन।
ईअं पर जॾहिं मांजो थींदो आ न अचण जो त तॾीं कुझु न कुझु प्रॉब्लम्स थी वेंदी आ घर में त पो थींदो आ हाली छॾ पो पाणी वेंदासीं। ऐं ॿारनि जे स्कूल ट्यूशन में एॾो बिज़ी लॻा पियाऊं की लॻदो आ की भई न, हा जंहिं मल हुते कुझु हदो आ फंक्शन त पो हेॾा फ्री न थींदाऊं ॿारनि जा पेपर हूंदा आहिन टेस्ट हूंदा आहिन। पो चवंदो ॿारनि खे भई हे कयूं न पैरा त भाई पो कोई न कोई वञी करे प्रेसेंट भरे ईंदो थस हुन वटि हा छोकी ॿारनि खे हाणे ज़रूरी आ न दीदी स्टडी छोकी ॿार जी पाढ़ाई ॾाढी हारड थी वई आ।
हा पहले थींदो हुयो की ॿारनि खे छुटियूं कराए रखदा हुया। फंक्शन वग़ैरा में अॼुकल्ह त पढ़ाई एॾी थी वई आ।
हा छुटी कर त स्कूल मां वक नथा मोकिलनि की ॿारनि खे छुट्टी छो कराई तव। त वरी ॿियनि ॿार इअ हिरन नगरी शायदि कुझु अथन।
अच्छा।
हा उते रहंना आयूं।
हा हा,
हा तव्हां कहिड़ी साइड रओ?
त असांजो बि च हिरन मगरी सेक्टर तेरहां ई आ।
उहो मूंखे सेक्टर बि यादि न आहे।
कें सेक्टर में ई रहंदी हूंदी न हिरन नगरी में?
के उ किथे न किथे हूंंदुस।
हा, सॼा सेक्टर इन न हिते बि छा नंढो ई शहर आ सिंधी माण्हू पाण में सभु मिलियल ई आहिन।
हा हा,
कंहिं न कंहिं बहाने सभिनि खे सुञाणंदा ई आहियूं।
हा किथे न किथे निकिरी ईंदी नी पहचान
हा बिल्कुल सई ॻाल्हि आहे। काथे न काथे निकिरी वेंदी आहे बाक़ी असांजो बि इंदौर अचण त थियो आहे
अच्छा, तव्हां घणी बार आया आहियो?
मां इंदौर त खोड़ बार आई आहियां पर हाणे रीसेंटली फरवरी में आई हुयम शादी में।
अच्छा
हा हा
सही आहे ॿियो तव्हांजो बिजनेस छाहे?
हा दीदी शॉप आहिनि पंहिंजी पर मां तव्हांखे पूरी डिटेल त न ॾई सघंदमि छो की दीदी वारनि मना कयो अथऊं हा त पंहिंजी शॉप आहे हा। उहो बि न ॿुधाए सघदाऊूं। हू हू।
अछा आहे उओंबि ॿी न बुधाए सगंदा आयू, हा ठीकु आहे कोई ॻाल्हि न आहे।
पर्सनली भई कुझु बि शेयर न करिणो आहे बाक़ी तव्हांखे ॻाल्हाइणो आहे त तव्हां पर्सनली कॉल करे हुन सां डिटेल् सॼी शेयर करे सघो
हिन ते एप ते न ॻाल्हायो।
इन एप ते न ॻाल्हाइणो आहे न पाण खे घर जी एड्रेस न ॾियणी आहे ऐं पंहिंजो बिज़नेस छा आहे हा उहो असांखे हाल फ़िलहाल शेयर न करणिय आहिनि कुझु बि
हम न न ठीकु आहे कोई ॻाल्हि न आहे हो त असां बि नया नया जुड़िया आहियूं हमेशजे मांे त अॼु खां ई शुरू थियो आहे।
अच्छा अॼ खो शुरु थ्यो तव ओके मूंखे थीिया आहिनि पंद्रहं वीह ॾींहंंद्रह ॾींह कं्य थी विया आहिनि
तव्हांजो त खोड़ थी वियो हूंदव?
न दीदी पहिरियों छा थियो अठ ॾह ॾींहं मूंखे छो न इनकमिंग कॉलिंग पई अचे। मा उन ते ॻाल्हायो पोइ मूंखे ॾहनि ॾींहंनि खां पोइ टास्क मिलियो त टास्क में मां हिकु स्टेप पार कई आहे हाण मूंखे सेकेंड स्टेप मतिलबु हुन में कंटीिन्यू कई अथऊं
अचछा हीअं हा हा ॾह पंद्रहां ॾींहं वरी बि चङा थी वियो न।
पहिरों छा सम्झि में न पियो अच शुरू शुरू में पोइ धीरे धीरे हाणे सम्झ मेंचे थो की भई हे हीअं अिते वधिणो आहे पाण खे।
अ्छा हा जीअं मूंखे पेरों टास्क आे। हे
हा हाणे तव्हांजे भहिरं सभिनी जा फोन खणंदव। तव्हांखे फस्ट टास्क मिलियोथव जीअ हाणे त तव्हांजा पंज कॉल पूरा थींदा तव्हखे ॿियो टास् ॾींदा। हा टे कलाक तपाण खे पूरा कंप्लीट करणा आहिनि। हा
हा धीरे धीरे कंदे कंदे थी वेंदो।
ऐं हू ग्रुप में बि सम्झाइनि था की भई हे ह तव्हांखे करिणो थो फटाफट
त तव्हां हिकु जुलाई तेाईं तव्हां फटाफट पंहिंजो टास्क पूरो करे छॾिजो
हा बाक़ी शुरू उम मां विश्वास न पई करां की ईअं बि थींदो आहे चहे बि कोई कमु थींदो आहे छा।
हा न मूंखे बि डाउट थिए पियो पर मुंहिंजो डाउट क्लअर थी वियो छोकी मां इहो सोचियो न की भई सिंधी पंहिंजा छा आहे भाषा खे ॾाढो हो था थियनि त थी सघे त हुनखे अॻिते वधाइण लाइ मतलबु इहे एप खोली हुजऊं इयं छोकी इय ॻाल् त पैंरों मांखे बि समझ में न अचे हा की भई ईअं कीअं छोकी जे जेतिरनि माण्हुनि सां मां ॻाल्हायो त हो बि इयो पा चवनि की भई पर मां चयो हाणे जें ठाही आहे हाली त कंटीन्यू कयूं ता। ईअं ॻाल्हाइण में मज़ो बि तो अचे हा न पर दीदी पेमेंट बि अचे ती। हा -हा, ऐं सभु सुठे घर जा माण्हू में जुड़ियल आहिनि। हा, डॉक्टर बि आहिनि के के सुठे घर जूं आहिनि वॾी सॾियूं। हा बाक़ी पेमेंट बि ॾियनि ता ईअं न की पेमेंट नथा ॾियनि पेमेंट बि अचे ती।
हा, हम्म- तव्हांजी पहिले कें कई हूंदी न घरऊं?
न मुंहिंजे घर मां फस्ट टाइम मुंहिंजी फ्रेंंड सर्कल मां कें कई हुई त हुन मांखे चईं। हा, उन्हनि खे सुठा अमाउंट मिलिया हा हुननि खे पेमेंट अची वई त हुननि मूंखे चयो त मां चयो ठीकु आ तूं फॉर्म भरे ॾिस मां करे ती ॾिसां ईअं, पर मां जो न हुयो ईअं मांखे छाए ॻाल्हाइण में ख़ुशी पई थे, इअं जानकारी पई मिलनि ॿे -ॿे शहर जूं ईअं अपनो पन में परमेन दीदी अपनोपन पियो मिले न जितां- कितां त हो ॾाढो सुठो पो लॻे, किन पांजन माण्हून सां ई ॻाल्हाए करे पांजो माइंड फ्रेश थी वियो, हा हिकु ख़ुशी अलॻि कीयं झलकंदी आ, पंहिंजे घर वारनि सां ॻाल्हाइण में,
न नयां अनुभव पांजा शेयर करो, छा कमु? कयो छा न कयो?
मूंखे लॻे तो पांजे घर जो भाती पाण खां हाल चाल तो पुछे पियो, त मेन पर्पज़ उहो हुयो मुंहिंजे लाइ।
हम्म न -न सुठी ॻाल्हि आ, पाण इहो कमु आ, सुठो शुरू कयो तऊं।
बस उहो ई आ न जेके माण्हू अकेला इनि हिन टाइम। पास बि थी वेंदो हुननि लाइ थोड़ी हैप्पी बि वेचारा फील कंदा की न कोई त आहे धणी सांई पुछण करण वारो।
हा। सई ॻाल्हि आ, न -न बिल्कुलु सई आ। मांखे हिक ई आ।
हिकु तव धीअ पुट्र? मुंखे ॿ ॿार आहिनि।
अच्छा मांखे हिकु पुट्र आ बसि।
ओके।
हा, तव्हांजा वॾा इन?
न -न मुंहिंजा नंढा आहिनि, गुढ़ा ॿई।
हा मांजो बि नंढो आ, हा स्कूल में ई स्कूल में ई
त फाथा पिया हूंदा स्कूल में कॉलेज में हुजनि त दिक्कत ई न हुजे, स्कूल
हा पर जंहिंजा वॾा आहिनि मां उननि खां बि ॿुधंदी आहियां वॾा आहिनि पो बि फाथल आहियूं। हर कोई पांजे कम सां आहे। वधी तियूं वञनि, बिल्कुलु सही ॻाल् आ।
ॿारनि जी पो बि ज़िमेदारियूं इनि।
पो बि ज़िमेदारियूं ईनि, जंहिं शादी कराई आ उहे बि चइनि ता जिमेदारियूं आहिनि फ्री इंसान कॾीं नथो थी सघे।
उहो बसि आख़िरी स्टेप ते फ्री थींदो हमेशा जे लाइ, हि, हि, हं, हं का
ऐं, सही ॻाल्हि आ, जेसीं तई ज़िंदगी आहे पांजो कर्म करणो आ
बसि बसि कर्म कंदा था हलो
हा बसि ॿियो, सत्संग वग़ैरह वेंदा आहियो?
हा दीदी असां वेंदाऊं न, मां हाणे साल पहिरियों वेंदी हुयमि, हाणे मां फ़ोन तेई जॉइन कयो आ ऐं मुहिंजी ससु बि वेंदा हिनि हा गीता ॻिआन वारो हा त, मम्मी जी वेंदा हिनि न त मम्मी पो ॿुधाईंदा हिनि शब्द पांहिंजा की भई हीअं हीअं वचन निकितो आ, छोकी हाणे छा कमु बार
शाम जो इयो इंदौर जो सत्संग ई हलंदो आ।
अच्छा
हा इयो इंदौर वारो जेको तव्हांजो फ़ोन ते हलंदो आ न, उ जयपुर में बि इयो ई फ़ोन वारो ई हल
अछ, अच्छा न, मम, मम्मी त सुबहु जो वेंदा हिनि पो जे हा सुबहु जो ॾींहु सत्संग हॉल मां थी ईदा हिनि, पो वेठा हुननि लाए न शाम जो पो ॿुधाईदा आहिनि, कि अॼु हे बाणी, हली अॼु हे चंद निकतो, ई छोकी पाण फाथा पियाऊं न फ़िन ॿार माईयूं सभु, नथा निकिरी सघूं हा, पो जे नथा निकिरी सघूं पो जंहिं महिल शाम जे टाइम मिले, त पंज ॾह मिंट त पो खोले
सत्संग बि फ़ोन ते सही करे रखियो तव यो, जेको नथो अची से ॻे फ़ोन ते त ॿुधे थो
बसि वई ॻाल्हि आ घरु वेठे व माण्हूं थोरो नालेज गिआन वठे।
त तव्हां शुरू खां ई वेंदा आहियो?
न न मां शादी खां पो पहिरों मां माता जी भक्त हुयमि, असां न नैंनोद वारी माता खे जाम पुॼंदा हासे, मुंजे मम्मी वारा त असां उते वेंदासे असांजो पेैंर होॾे हिरल हुयो, पो मां शादी कई न पोमुंजी ससु, थोरो -थोरो मूंखे हेॾे घिरेए
ई, ऐं पाण खे बि सुठो पियो लॻे, ॿुधण में हा थोरो मन मजबूत थिए पियो, हा बाक़ी होॾे बि पैर आहे। माता रााणी ते, उते बि
हा वो उते, उह दर छॾिणो थोरी खपे, जाॾे शुरू खो वेंदा आहियूं सही ॻाल्हि आ, वो बि न छॾिणो खपे
उवई
न बिल्कुल सही ॻाल्हि।